हेलो
हँ आवाज अबै छै
हँ हँ अहाँके आवाज की हाल चाल छै
सभ नीक छै सभ नीक छै तनिका हम हँ सभ नीक छै हमर कहलिया यए कि तनिका हमरा जेना एगो पंडित से पू मने चाहियै आर अहाँ जानै छीयै कि रुद्राभिषेक केना करल जाइ छै तनिकाह बतयति की की सामानके इ इन्तजाम हँ क की सामानके इन्तजाम करय पड़ैत छै
देखू आर मे तऽ तनी दूध सात किलो कि चौदह किलो दूध लग लगै छै दही लगै छै मने सब चीज सात सात किलो के मात्रा मे शायद रहे छै हमरा आर के के तो हमरा घर मे दू बार रुद्राभिषेक भेल छै हम सामीलो भैल छियै हमे लेकिन हमरा आर के के तनी तनी न बिसरा गेले छियै बहुत पहिले बात हो मने बहुत दिन पहिले हम हँ शामिल भेल छियै
तऽ सुनियौ ने हमरा एगो आउर सहेली छथिन ओ बतलखिन ह हम कहे छिये अहि मे जे तुरुटी जे हम जेना बिसरि जैब्ये त आहा कह देबै कुछ हम कह देबै तऽ दुनू आद जे बिसरल छियै ओहो याद हो जेतै मन पर जेतै हा तऽ ओ सहेली तऽ हमर कहलखिन हे जे पण्डीजी के जेना धोती कुर्ता गंजी आ तौलिया आ रुमाल ई सब पियरे पियरे लेबे ला कहल
हां उ तऽ पंडिजी केऽ दान परड़ जाइत
आ कहल खिन हे जे रुद्रा अभिषेक एक पण्डित नहि करय छै दू पण्डित पाँच पण्डित एना करय छै एक पण्डित वाला शुद्ध नहि मानल जाइ छै तऽ ओ कहलखिन हं तऽ ओ कहलखिन है कि दू गो पंडीजी से चाहे पांच गो पंडीजी से अहाँ रुद्राभिषेक करबै एक से नहि करबै
ओ ई सबटा केना मालुम छै
हँ तो एगो तऽ ई बात कहलखिन हें आ दोसर कहलखिन हेँ जे जेना ओ पंडितकें तऽ पांचो टुक कपड़ा देबहे पड़तै आ दक्षिणा देबही पड़तै लेकिन कहलखिन हँ जे गौरी गौरीजी के सबसँ श्रृंगारकें जेना महावर मेहं दी चूड़ी बिन्दी जे जे शृंगार दे हमसभ मतलब जेना सुहागिन करय छै ओनाहिते सिंगा हँ ओनाहिते शृंगार के सब समामान आ चुन्दरी उँदरी गौरी जी के एतय आ भोलेनाथ के भी कपड़ा ऐतै पाचो टुक कपड़ा भोलेनाथ के भी ऐतय ई तो ओ कहलखिन इन हैं सखी कहलखिन हैं आ बांकी अहाँ जे कहलियै ओ कहै छियै की की साथ साथ किलो की की लेबे लाए कहल
हँ दूध दही सब सात किलो के मा त्राहमे आबय छै फल फलहरी भी रहय छै ओ आरमे ब प्तर फलारी आओर अ मधु घी
हँ
सब एकक गोके मात्रामे मंगबा बय छथिन पंडिजी अब ओ आर एस एगो ह सह सह सं कोन उमर रहय छै ओ आरेमे दूध धीरे धीरे डलाइ जाइ छै आओर ओ आर एस से अभि होबय छै गंगा जल रहय छै तऽ सब मिला मिला क एक ओ आरमे ही ओकरा रे शेख करल जाय छै आ ई पूजा तऽ जोड़ा मे होबय छै तऽ एक जोड़ा अगर थक जाइ छै पकड़ल पकड़ल बड् देरी लगै छै तीन घंटा चार घंटा त लग त दूसर जोड़ा फिर ओराके सम्भाल के पकड़ै छै
आ की एहिमे भूखले रहय छै कि कुछो खाइ छै पियै छै जोड़ा
भूखले रह के पूजा करै छै पूजा उ जा कर के पंडिजी डिजी के दान ऊन कर देबय छै उआर बाद फिर जे दान दक्षिणा देव के आर बाद फिर पंडिजी के खिलाा आओर जा के तब जाके अपने मुँह मे अन्न पानी लेबय छै
रात तऽ बड़ा कठिन पूजा छै भरि दिन लग जाइत
हाँ हाँ हाँ हं एकदम भरि दिन ओ उस दिन भोलेनाथकें नाम पे ही हो जाइ छै
हं आब जेना तऽ ओ कहै छियै यहाँ जे चार घण्टा लगतै रुद्राभिषेकमे तऽ मान के चलियौ कि आठो बजे जे शुरू करबइ बई अहाँ तो चार घण्टा तो दू अढ़ाई तो बज जैतय रुद्रा रुद्राभिषेक करते करते ए आ फेर मानियौ जे पंडितजी के खियाबैत पियाबैत दान दक्षिणा दैत त पान छौ
आराम से मिल जाइ छै उहेर मे फिर दिन भरि लग जाइ छै
उं तो अहाँ तो बुझियौ जे भरि दिन के निर्जल्ला बरत हो गेलय ई तऽ जेना
से व्रते दि हो जाय छै च्छा दिन भरके
हं फेर ओहे शामके हँ नहि हमरा इहे कहल खिन इहे कहलखिन तऽ हम कहलियै सखी कि कोइ प'र पंडित जे जानय सुनय बला होथिन जे अहाँके चिन्हा परिचयमे होथिन
हं एगो पंडित हमरा और घर के सामने अगर अहाँ कहब त हम्मे तनि पूछ लेब
हुं तनिका वहाँ पुछियो लेबय सखी आर ने हुनकासँ एगो लिस्टो बनबाय लेबय की की के जरूरी लगय छै हँ तो जेना आदमी बिसरतै नहि जब ओ लिस्ट दे देथिन तऽ ओ लिस्ट के हिस आब से ही हिसाब से ही सामान खरीद लेतय तऽ कछु छूटतै नहि पूजा टाइम मे भागे के नहि पड़ते कि अच्छा तो अगरबत्ती न हइ तो कपूर न हइ तो फलना न हइ तो ढमाका न हइ सब आदमी लिस्ट के हिसाब स से ले लेतै
नै त अहाँ कहय छियै पंडिजी से बात करैया मम्मी
हँ हमरा बुझल अइ कि अहाँके आस पासमे पण्डीजी होथिन तऽ अहाँ पूछि लेबय एना तऽ एनहु पंडिजी छथिन लेकिन ओसभ सत्यनारायण भगवानके कथा उथा कहबै छथिन एते बड़ पूजा नहि जानय छथि थिन करय हँ जेना सभ पण्डितसभ पूजा नहि हुं हुं
हमरा आर घर के सामने मंदिर छै वहाँ पर पंडितजी बैठय छथिन तऽ हुनकरे से हम पूछिके अहाँके लिस्ट बनाके दे दियौ
हँ देब अहाँ लिस्ट बना के के आ जे कुछो बिसरल मन मे पड़त याद पड़ जायत जेना कुछ बिसर गेल छी तऽ उहो सब याद कऽ के कखनियो कखनियों फोन क' के कहैत रहब और की हमहुँ ओहि हिसाब से फेर व्यवस्था
ह एगो लिस्ट बनाे जाय भी लिखते चल जायब त अहाँके भी न बिसर
ह किना ईसभ तऽ नीक दिन के पड़ैत छै जेना जे नीक
हाँ एगो हाँ पंडीजी दिन देख के बताबे छथिन कि कोन दिना शिवजी धरती पे विचरण करै आबै छथिन तब वही दिना अ करबाबै से यार पूजा के यज्ञ के
सफलता नीक फल मिलय छय हँ तऽ उहे ने कहलिय सब अभी तऽ मानियौ कि जब हम ई तऽ हम मन मे कलिये अहाँ से बतियलियै यहाँ से बात करके कहलियै कि एना करे के मन छै लेकिन जे मान के चलियऔ जे सब से बड़ बात हेते ई होते क पंडित की दिन देतै की तारीख बतैतै ओहि हिसाब से तू तैयारी उयारी करे पड़तै नहि
हँ ई तऽ अहाँ नीक कहय छी
हँ त एक बार नहि होतेै न तो अहाँ जाबै जब जेबय मंदिर उनदिर अभी मतलब जेना दू चार दिन मे जेना बाल बच्चा से धिया पुता से निश्चिन्त होबै कखनो टाइम मिलते तऽ चल जेबय जरका मदिर मे जााक पुछबै यहाँ पंडित से की क्युकी की कहैय छथिन अहाँ के की राय दैय छथिन तो आदमी कुछ पुछतै न एकरा करबाबे के हमर अबाज अबै छैय सखी
सु हँ हँ आवाज आबैय छै
अबै छै ने उएह तनिका मौसम खराब भेल छै ने हँ तनिका मौसम खराब छै हँ अहिस पूछलिय हन कि आवाज जाइ छै के न जाइ छै
आ बीच बीच मे तनिका तनिका कटै छै
हँ ओ तऽ मौसम तनिका खराब भेल छै ने एहि से नेटवर्क के तनिका दिक्कत होयत तै नहि तो अहाँ जब जेना मन पड़ते ने तऽ चल जेबय कोई दिन जााक है ई कर लेबय काम पूरा कर लेबय अहाँ आओर देखखबै बात करके नहि होता ही न तो फिर जे उ उजे सखी कहलखिन से बतेलखिन फेर हुनकोसँ पूछि लेबै कि की क आओर जरूरी लगय छै
हँ तनी पूछ लेबै से तनि बिसराल बात याद मोन पड़ जाय
हँ हँ एना तऽ सत्यनारायण भगवान के पूजा तऽ बहुत करैले छियै ओ पूजा तऽ होइत रहै छै ओकरा ओकरा बारे मे तो सबके जान
ओ तऽ पूर्णिमा के घरे घर करवाबे छै जेकरा इच्छा होवे छै ओ हर पूर्णिमा के करवाबै छय
हंउआ हर पूर्णिमा के
बहुत नीक रहै छै होवै छै पूजा सत्यनारायण भगवान के कथा हँ हमरा माय घरमे ओर पूर्णिमा के होबै छै
बताउ बता हाँ हाँ
करके कथा पूजा करबा के प्रसादी अब बँटवा देबे छीय खिन माय
ह मने लेकिन सभ जे महीनाके जते पूर्णिमा पड़तै तै स ओइ पूर्णिमामे
महिनामे एगो पूर्णिमा पूजा
हँ हँ हँ उहे न एगो अमस्या एगो पूर्णिमा तऽ पड़बे करय छी पन्द्रह पन्द्रह दिन पर तऽ उहे जे पूर्णिमा पड़लक सही मे ने
हाँ हर
तऽ माय कहाँ अहाँके नैहर नैहरके
हँ हँ माय नैहर में होबइ छै हमरा आर नैहर में होइ छै
बड नीक काम करै छथिन अहाँके माय बाप रे एतेक नीक काम होइ छै भगवान के महिनामे एक बेर याद कयल भी बड़ बात छै अ त तै ठीक हइ सखी अहाँ पुछबै मइ फिर मे आ तनिका हमरा बतावे के कोशिश करबय
हां ठीक छै हमरा आर के भी एगो काॅल आबैछै हँ हँ तनि एक तनी बात करय लियए छियै ठीक छै
ठीक छै ठीक छै